कहै छि ना अहां के खाना उना खा लेने छीय
हँ यहाँके तऽ खाना उना खा ले छी अहाँके कहै छी ने अहाँके खाना उना खा ले छी
जी हमूँ खा लेलेे छियै से की की खैलने छियै
अहाँके तऽ खइले छियै मीट ओर चावल और आम और यही खी खा है ओर पापड़ खाइ पापड़ तिलौरी अहाँके कहै छिय ने अहाँके के के खाय छय
बारा अहाँ के तऽ नीक नीक चीज खाइ छियै हम तऽ खयले छी पापर तिलौरी आलू के सब्जी कोभी के सब्जी बैंगन के सब्जी आ लौका के दमजी खयले छी या दुपहर मे त ये चिकन ले के आयलथि त उहे खैले छी
हूँ अहाँके भी बहुत नीक नीक खाना खयले छी
जी हम नीक नीक खाना खाइ छी बड़ा नीक लागै छै ई सब खाय मे आ कहै छी ने अहाँके पसन्दीदा खाना की छियै नीक जौन लागे छै
यहाँ केँ तऽ सबसे पसंदिदा खाना लागै छै बिरयानी अहाँकेँ सबसे अच्छा खाना सबसे अच्छा खाना कोन लागे छी अहाँकेँ
हमरो उहे लागे छै माने चिकन लागे छै सबसे नीक
यहाँ केँ तो लागै छै बिरियानी हम
हुँ ओहो नीके लागै छै
हुँ बहुत नीक नऽ लागै छै यहाँ केँ एक बेर खाएब नु तऽ हाथ चाटे रह जेबै अहाँकेँ
जी जी अहाँकेँ त बात तऽ निक कहै छी एक बेर खाइ छी तऽ हाथ चाटे रहै छी हम बड़ा नीक लगै छी अहाँकेँ का बात कहले छी हम खुद खाइले छी ओहि लऽ हम कहै छिये
हूँ
हँ
आओर कहे छै नऽ अहाँ केँ घर पर माता पिता सब निक छै
जी यहाँ केँ माता पिता सब नीक छै अहाँ कऽ कहै छी अहाँ केँ माता पिता सब नीक छै
हँ यहाँ केँ भी माता पिता सब निक छै अहाँकेँ माता पिता खाना उना खाकेँ सब मस्त है न अहाँकेँ माता पीता
जी सब सुत गेले छी माता पिता लोग सब सुत गेल छियै खाना उना खा उ कऽ अहाँ कऽ माता पिता तऽ खाना उना खा कऽ सुत गेल छिये
हँ यहाँ केँ भी माता पिता खा उ केँ सब सुतल छै अहाँकेँ
हँ सो गेल छी नऽ
हँ
आओर कहै छी नऽ अहाँ कि करै छी अभी
अभि अहाँ केँ तऽ अभि हम छत पर टहल रहै छियै यहाँ केँ तऽ अहाँ केँ कथी करे छी अभी
ए बदल बदल के नु कहै छै आइसे नऽ कहै छै
अ हम तऽ अभी अभी हम तऽ अथी का कहै छै नऽ सुतल छी ओकरा बाद मोबाइलो चलावे छियै
हुँ जे बनाने रहियै जि अहाँकेँ तऽ अभी छत पर टहले छी खाना उना खा केँ
जी उ तऽ नीक काम अहा केँ करै छी छिये तऽ
हे गैस उस नऽ बनाबई छैय।
जी जी उ निक कहै छै बस। ई त अहाँ केँ बात तऽ नीक कहै छै गैस उस नऽ बनाबे छै ई तऽ हम भी जानै छियै अहाँकेँ दिन भर दिन भर मे कितना किलोमीटर टहले छी।
अहाँकेँ के तो एक किलोमीटर दूर तकले टहले छी।
एक किलोमीटर जदा कहाँ छै बहुत कम छै। कि नय आओर कहै छै नऽ अहाँ केँ पढ़ाइ लिखाइ करै छी
हँ यहाँ केँ तऽ पढ़ाइ लिखाइ सभ निक चलै छै अहाँकेँ पढ़ाइ लिखाइ। सने चलै हियै
जी इहमो केँ पढ़ाई लिखाई सब नीक चलै छै नीक ढंग से चलै छी। आओर कहै छै नऽ अहाँ कोन सा कक्षा मे पढ़ै छी
यहाँ केँ तो दसवी कक्षा मे पढ़े छी अहाँकेँ कई कक्षा मे पढ़े छी। कृष्णा
हम तऽ पढ़ै छी नमी अक्षा मे आहाँ के विषय कोन अच्छा लागै छै।
यहाँ के तो सबसे नेक विषय लागै छीयै। इंग्लिश आओर सोशल साइंज आओर। सामाजिक विज्ञान अहाँके कहै छी न अहाँके सबसँ नीक विषय कोनसा लागै छै।
आहाँ तऽ हिन्दी इंग्लिश। विज्ञान सोशल साइंज जीव विज्ञान ई सब नीक लागै छै हमरात
हूँ सही बोलै छिय अहाँ
जी हम सही बोलबे करै छी आर कहै छी न आहाँ के माता पिता लोग। दादा दादी भाय बहिन सबलोग नीक छै ने।
हँ यहाँके सब माता पिता भाय बहन दादा दादी। सब ने छियै।
तबे तबे तऽ बस नीक छियै बस
हूँ सब निक छै।
त काज चाहै छी सब नीक छै तऽ नीके रहै के छी कि ने। न कहै छी न अहा पढ़ै गेल छै बरे दिन नास।
अहाँके कथी बोलै छी।
पढ़ाइ उढ़ाय करे ना छिय बरि दिन से अहाँके।
आँ काई बोले छी यहाँके थोड़ा डाढ़ मे घा हो गेल छै। नई आहाँ के
तहन त डाड़ महीना भ गेल छै।
चलाश ना उखल जाइ छै न इसीलिए।
हूँ जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छी। लोक के होजाय छै
गर्मी मे झाव हो होने जाइ छै।
ई हमरो संगे पहिले अभी थोड़ा दिन पहिले भेल छीयै बड़ा घाव हो जाइ छै ओईस ने पढ़े लिखे कहाँ न जाय पाबै छी ह
हूँ सही बौलैय छै।
आँ की कहै छी अभी।
यहाँ के तो कभी नियाय फ्री फायर खेलै छी यहां के कथि करे छी।
अभी हम भी उहे करै छीय बड़ा नीक लागै छै खेलै मे। दिन भरि सात आठ घंटा खेलै छीयै
हूँ सही बोले छै बड़ी मस्त लागे छै खेले मे बहुत आनंद आबे छै
जी जी बड़ा नीक लागै छै आर कहै छी न अहाँके पढ़ाइ लिखाइ सब नीक ढंग से चलै छै ने
हँ सारा भी नीक चलै छी बड़ी अच्छा चलै छी आहाँ के पढ़इ लिखाइ आके कहै छी न आहाँ के कैसे चलै छै
नीक चले छै नीक ढंग से चलै छै बस नीक ढंग के चलय चाही छी कि नै
हूँ
आओर कहै छी न अहाँके की यंग पड़ल छी अहाँके ओर आम फड़ल छी
हँ यहाँ के तऽ आम फड़ल छै अहाँके कहै छी ने अहाँके आम उम खै छै अभी ना खइ ने छी
कइले छि न बड़ा नीक लागै छि अहां आहूँ के खााय छीयै ने बड़ा नीक लागे छै खइ छै त बारा निक नीको ढंग से लागै छी
हँ सही कहलै छै
जी हम कहै छी भागने जाइ छी अहाँके
बाज
भागै छियै यहाँ के हम कहै छी इहाँ के अच्छा ओ अथिन पैक कऽ के कोना देबै छियै ओ से हो जाइ छै तऽ ठीके छै बहु खतम हो जाइ छीयै कि ना गी मोने
ह और कहै छै ने अहाँके म बोलै छी बोलै छी अहाँके पेहले बोलै छी
हम कहै छियै अहाँके ओरी गाछ पर मिलै छै एथ के बेमबू कहै छियै कितना रुप मे ले छिय
यहां के तऽ मिले छियै पाँच सए रुपए एगो पौधा पेर मिल छै हूँ बारामे ह बड़ी महंगा मिलै छै
पहिले तऽ एक साल पहले तऽ मिले छै से डेढ़ सए के मिले छीय
हँ सही बोले छी यहाँके मतलब महंगा के जमाना चले छै यहा
जी जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छियै महंगाई चले त छियै
हूँ बी और कहे छै नह के मात जी अचार लगाबै छी
जी यहा के माता जी अचार लगेले छीयै यहा के म जी लगले छी ऐय अचार
हँ यहां के भी माता जी अचार लगाबे छिय
ऐत की की चीज के आचार लगेले छी
यहाँ के तऽ माता जी लगेले छै य आम के आला के निम के और मिर्ची के यी कोन और चीज हके आता ह कमला मिर्च होता न
शाम शिमला मिर्च
हँ शिमला यहा के शिमला मिर्च के और आदि के यहा के माताजी बड़ी नीक नीक अचार आके माताजी कोन कोन सा अचार लगाबै छी
इहाँ के तऽ माता जी लग लै छिय नीमबू मिरचा इमली के लगबै छिय कटहार लगेेले छियै इहे सब लगेले छी बड़ा नीक जब मूली उली फड़े छिये तब माता जी लगाबे छी
अहाँ के अथि अहाँ के कटहल के अचाार खेनेछी कि
जी जी खरले छीै ने बड़ा नीक लागैत छैय अह खइले छी
नय यहाँके तऽ यहाँ के तऽ नय खइले छियै कटहल के ना खइले छियै
अहाँके ने बड़ा नीक लागैत छै
हं जरूर अब कि बैर माता जी लगेले छियै ने अहाँ के तऽ जरूर खाय ले छियई। कटहल के अच्छा न लागै छैय।
जी जी तऽ अहाँके बात छी मने कठहल पकइत न बड़ा नीक लागै छैय।
हं सही बोलै छैय अहाँके। सुनै मे तऽ बहुत नैग नैग आबै छैय।
जी जी एक बार खाय छि कि याद आयब जएयेओर कहै छैय नैय। तैयघर पलस्तर भेल छियई
यहाँ केँ ते प्लस्टर न भेले छैय मगर ईंटा के बनल छैय। और अहाँ के बन गेलेई प्लास्टर उल्सटर टायल्स लएग गेले अहाँ केँ।
नाई भुख नाई लगई छैइय भुख नैइय
मैंथ हेहे
कि परहई छियाई पइरह त ऽ लैइछियाई ना
बगासी बगासी मतलब ऐगो बान बागवानी नैय होता अहाँके।
जी जी बागवानी होइ छियई।
उसीमे रोपै छियै यहाँके बगासी बगासीमे रोपै छियै ई। आम का निंबु का मिर्ची का आओर। ओझा हेई जेलेबी का कटहल का सेमा का ओर भी बहुत सारे पेड़ यहां केँ रोपायल छियै माताजी।
कैया लई छिई आँहासे बात कैया क अ क बड़ा निक। लागे छै कभी आओर समय मिले छैयतऽ अहाँ से गप सप करे छिई। अहाँ के माताजी के नमस्ते बोल देवे छिये
हूं चलि नमस्ते।